हेलो।
हँ गुड मॉर्निंग की हाल चाल छैय।
ठीक छै, अहाँ बतैईयै।
ठीके छियै। की ख रहल छियै?
कुछ नै बैठल छी, अहाॅंक ख्याल मे।
बैठल छी काम, काम काज नहि छै की?
काम काज रहै छै तब तयके बात कऽ लै छी अहाँ से।
अच्छा, भोजन पत्तर भऽ गेलै।
हँ भोजन पत्तर तऽ भय गेलै।
की सब भेलै?
एं। भोजन पत्तर, वही रोटी सब्जी दही ई सब भेलैई।
की सब भेलै अहाँके भोजन पत्तर?
भोजन पत्तर मे उहे जे होइ छै र, दही सब्जी रोटी
की एक पसंन्दो के होइ छै बीना पसन्दे के होइ छै तऽ की सब भेलै अहाँ के।
सब पसन्दे के भेलै।
मने पसन्द के भोजन पत्तर भेलै कि बिना पसन्द के भेलै की सब खेलियै हॅं से
सब पसन्द सब पसन्द के भेलै।
अच्छा, की सब नीक लगै छै अहाँके?
हु नीकमेॅ, हमरा त नीक मे सादा साधारण जे भोजन होइत छै ओहि ठीक छै एहि हिसाबसँ।
अच्छा। साधारणे भोजन अहाॅंक नीक लगै छै? सुनलियै, कहली अहाँके साधारणे भोजन नीक लगै छै?
हँ, हमरा साधारणे भोजन नीक लगै छै।
सुनलियै की अहाॅं जिम-उम ज्वाइन केने छीयै आई-काल्हि।
हँ जिम ज्वाइन कैलियए भेलै हें एक महीना।
की सब अहाँके मने, की सब करै छीयै ओतऽ।
एक्सरसाइज होइ छै ओहि से।
अच्छा कय घंटा के चलय छै।
ऊहे एक दू घण्टा हो लगबे करल एक्सरसाइज करय मे रहल ज्यादा एक्सरसाइज ओहि कारण।
अच्छा।
अहाँके भोजन पत्तर भेलै।
हँ भऽ गेलै, मोन लगै छै जिम करैमे।
हँ जिम करे मे मन करही के पड़तै अगर बचके रहि के छै।
हमरो भए गेलै भोजन पत्तर।
की भेलै।
हम बनेने छलीय राति कऽ अंडा बनेने छलियै। एक बेर मे हम दूगो खा ले छी तऽ हमरा मोन ओकियाल मतलब दोसरे हुए लगे छै तऽ हम एकेगो खेने छलियै। एगो रहि गेल छले उएह अहाॅं से कहि दूं कि सबेरे खन उएह हम खा लेलियै।
ओ।
हाँ।
हँ तऽ ओ इहो ठीके छै मन अंडा हमरो न खायके मन करैये।
हँ हम खाय छीयै रोटी के साथे तऽ खा ले छियै लेकिन चाबुल उबल के साथे बाद मे मन दूसरे होके करऽ लगे त नहि। लेकिन राति तऽ खा लेली चावले के साथे लेकिन दुखों नहि खेलिये एकेटा खेलियै त रहि गेल छले त की करी तऽ भोर मे उएह खा लेलिये।
हँ इहो ठिके छै।
एना बनेने छियै आरो आलू परवल के सब्जी बनेने छियै। रोटी छै चावल छै। दाइल नहि बनेलियै कोइ खनिहारे नहि छथिन तऽ साँझ क दाइल बनेबय हम।
अच्छा अच्छा, धिया पुता की करै छी।
धिया पुता तऽ नहि छै बगलके घरमे गैल छै खेलय ला।
अच्छा अच्छा।
आ।
हँ हँ, ओत लैका सब हइ तऽ एनी ओनी खेलै जाइबे करइ
खेलै लै गेल छै। मोबइले मे छेलै एक डेढ़ घंटा सऽ। कपड़ा उपड़ा खीचै छेलियै तऽ ओ मोबाइलेमे छलै। अभी मोबाइल छिनलीयै तऽ वएह भागि गेलै खेलै ले।
अच्छा अच्छा, हँ। आओर बढ़िआ या।
तब गाना उना अहाँ सुनै छियै पसन्द छै अहाँके गाना सुन।
हँ सुनय छि कोइ कोइ ग
कान मे सुनै छी कि बाहर एना बजा कऽ सुनै छी तेज मे।
न न, कानमे ओ मशीन न होइ छै वोही लगा स
मशीन कतऽ अबै छी मशीने लगा लै छीयै अहाँ कान मे।
हँ कानमे मशीने लगा कऽ सुनाय छी।
छोट मोट मशीन छै की बड़का मशीन छै।
कानमे लागतै तऽ मतलब छोटे मशीन होइ छै आहाँ एकरति कॉमनसेंस लगैयो।
हम कहलियै कोनो बड़को मशीन अबै हेतै कान मे लगबै बला।
नय नय नय ऐसन कोइ ना होइ छै।
ह तऽ कोन कोन गाना सुनै छियै भजपुरी गाना सुनै छी। हिन्दी गाना सुनै छि, कि इंग्लिश गाना सु सुनै छियै।
स्पेनिश गाना सुनै छै फिर जर्मनियन गाना सुनै छै इ सब।
अच्छा। अय दुनिया के नहि अलग गाना सब सुनय छियै आहाँ।
हँ अलग गाना सुन छी हमरा ई सब पसन्द ना छै नीक ना लगै छै।
आ ओ। आओर बतैयौ मूवी उवी देखल पसन्द छै अहाँके।
हँ हँ ई बात भी हय।
ओ घरमे।
आओर अहाँ बज बजियै की करय छी।
कुछ नहि कर रहल छीयै हमहुँ खा पी कऽ आरामे कऽ रहल छियै।
अच्छा अच्छा, हँ तऽ की क आरामे क, ठिके छै।
अहाँ के कयटा धिया पुता छै।
हमरा तऽ दुगो धिया-पुता छै।
दूगो छै, की-की नाम देने छियै?
घटोत्कच एगो कटोत्कच।
बड नीक-नीक नाम देने छियै कतऽ से चुनने छियै ई नाम?
ई सब हम जे महाभारत देखे छियै तऽ एगो नीमन आबै छै तऽ घटोतकच एगो के नाम धऽ देने छी।
ओ, एहन बात छै।
हूं इहे बात छै।
तऽ नीके छै, बड नीक नाम छै, एहने नाम सब हमरो पसन्द आबै छै।
ह ह ह ह
हुं और, और कहियौ। हेलो।
हँ हँ बजै छियै, लड़िका सब परेशान करै छै ना।
हॅं परेशान करय छै, पाउडर लऽके एनी फेकय छै ओनी फेकय छै।
अच्छा-अच्छा, हँ होइ छै ओतना-ओतना
हुं हुं
ज्यादा हल्ला होइ छै अहाँके।
धिये-पुता तऽ छै यौ हल्ला नहि करतै तऽ केना हेतै।
हँ
हँ धिया-पुता त हल्ला कड़बे करै छै।
हुं होई होयत धिया-पुता हल्ला करबे करै छै।
बड कम मे अथि चले टाइम जल्दी नहि बीते छै नै अर चल सकल प ह स ह
हँ हँ बजही ने। हँ हँ बजियै ह ह अहाँके काम।
अहाँके घर के लोक सब की क रहल छथिन।
घरके लोक सब की कर आ सब खा पी के सुतल छै आर की करतै।
हँ तऽ खा पी कऽ दुपहरिया मे लोक की करतथिन आरामे करथन कि नहि।
हँ।
कए बेर दिन मे खाइ छियै अहाँ?
हम तऽ एक दू बेर खाइ छी।
आ राति कऽ।
अहां बजियै हन।
राइतो कऽ खाइ छी कि।
हां और राति के ना खेतै तऽ आदमी कैसे रहतै सुबह शाम एगो दुपहर।
ओ। ओहिये
हँ
अहाँ सबके एनी तऽ सुनलियै मेला बड़ भारी लागल छै अभी गेलियै कि नहि घूमय लेल मेला?
हँ मेला लागल एहिजग।
कोन किदो-किदो नाम बतेलियै दूगो धिया-पुता छथिन किया नहि लऽ कऽ बुला देलियै ओ लोक के।
हँ घटोतकच ऐगो आवश्यकता अछ।
हँ तऽ धिया-पुता के लऽ कऽ घुमा देती। धिये-पुता के तऽ मेला रहै छै।
सब घूमै ले रहैले बहुत दिन से रहले सब जाके घूमै लेले है। सब खर्चा पानी भी खूब होई जादे।
तऽ बार बार थोड़ी न मेला -ठेला लगै धिया पुता हेते एबे करतै ऐसेे के बात छैय।
हँ इहो बात छैय हँ लेकिन होय छैय जे
हँ।
और आहाँके ओरि मेला वेला लगै छैय
नै-नै अही नै एबै सोचै छियै दुर परेै है कोइ गाड़ी भड़ा -उड़ा क कऽ बड़का भारी जग छैय सुनै छीयेै तऽ सब आदमी कहेै छथिन ओतेै चलेै लए।
अच्छा -अच्छा हँ इहो बात ठीके छैय।
बुला देबै आहाँ सब आदमी के तब कहियौ तऽ हम एबैय सब आदमी।
हँ तऽ आयौ यहाँ पे घुमी लेबै अहाँ सब आयौ परिवार।
अच्छा। हँ सब आदमी कहै छेलखिन हमर चाची, दादी, फुआ। जते छथिन सब कहैय छेलखिन कि चलै लए।
आजकल सर्दी के भी मौसम मे खुब हो गेल छैय।
हँ ठीक कहै छी हमरा तऽ ठंडा गर्मी सब दिन सर्दी धऽ लेैय छैय। एही मे अभी तऽ ठीक छैय। हँ। सर्दी के मौसम छैय तऽ की भऽ गेलै मेला- ठेला तऽ घुमी इ थोड़ी कि सर्दीसँ आदमी नै घुमतेै।
हँ इहो बात छैय अहाँके ओ छोटका नाना केने छथिन।
नै छथिन ओ नै छथिन गेल छथिन बाजार।
अच्छा बाजार गेल छथिन सामान बेचैय लए गेलखिन बाजार।
हँ टिकलु बिं
अच्छा टिकलू बिन्दी बेचऽ जाय छथिन।
हँ लहठी, सिन्दूर, कथी कहै छैय चूड़ी। इहए सब बेचै छथिन घुइम -घुइम। कहाँ विसाखीन बुझेै छीयै जे काम बिसाखीन सब ने घुमेैय है बुलेै है। गाँवे -गाँवे।
विसा
एनाहिते ओ बाजारमे मोहल्ले- मोहल्ले।
हँ इहो मे - इहो मे खुब कमाई होय छैय।
हँ। कमाई तऽ खैर मोन लगा कऽ करबै तऽ सब काम मे होय छैय।
हँ ऐसन बात नऽ छैय इस इस सब-सब काम में कमाई न छैय।
हँ यौ काम सबमे मोन लगाके काज करतै तऽ कमैय किया नै हेतै।
इहो बात छैय। आओर अहाँके ओरि लाइन रहैय छैय।
ह -ह लाइन रहैय छैय कटबो करैय छैय।
ह आब त खुब लाइन काटय छैय इ सब।
ह यौ गर्मी
गर्मीमे आओर परेशान करैय छैय इ सब।
ह। सुतनाय उछन्नर कऽ दैय छैय।
आर कहियो।